की हाल चाल
हेलो की समाचार छै यौ? की बुझाय या आहाँ के एय मे भेजै बला छियै।
और सब कहियो?
बढ़िआँ यऽ पैन खराब कऽ लेलियेै एते कूलरमे?
हँ खराब भऽ गेलै। तहन की सब होय छै आं यौ? मिथिला के भोज भात के बारे मे आहाँके की कहनाम अइछ?
मिसन मिथिलाके भोज भात तऽ प्रसिद्ध यऽ।
प्रसिद्ध अइछ।
प्रसिद्ध हँ। बहुत प्रसिद्ध यऽ मिथिलाके भोज नही छै मित देखै छी एखन मिथिलावके भोज भात। पर सबसे पहिले तऽ पत्तल अबेै या।
हँ।
जे पत्तल जे छै पूर्णि पात कहल जाय छै पूर्णि पात। पर खाना परोसल जाय छै।
एक मिनट की बुझलियै?
हूँ।
गाम मे एकटा भोज- केलजन के नाम पे। बहुत आयोजन छल हमरा संगे जे बैसल रहैथ हिनका- ओतेक नीकसँ खैर खाए नै अबैत रहे। कतेक घिना कऽ खाइ छेल्लाह जे मोन हमरा एकदम दड़ भऽ गेल। परेशान भऽ गेल देखियए के मोन पीड़ा गेल।
हँ हइ छैथ गोटेक गोटेक आदमी हँ।
खाय छै ने तऽ फेर दिक्कत भऽ जाय छै हालाँकि और सब कहियौ?
और सब तऽ ठीक या।
हमरा संगे तऽ एकटा और गड़बड़ी भऽ गेल या आब। की कहू कनिआ छोइड़ के तऽ भाइग-
कनिया छोइड़ देलक यत इ त बहुत दुर्भाग्य यक बात यऽ।
बहुत बड़का दुर्भाग्यक गप भऽ गेल। तयमे समस्या की छिय अन्दरे अन्दर त मोन बड खुशी अइछ बुझलियै लेकिन लोकसभ देखैये त ओसभ सानत्वना दैये आहाहा बेटाके कनियाँ छोइड़ कऽ भागि गेलैए की करबै मोने मोन अन्दर से त हम खुशिये छी लेकिन मुँह कान टेढ़ टूढ़ करऽ पड़ैया की करबै बुझलियै एहन तरहक परिस्थितिसँ जीव रहल छी हम।
त बहुत गड़बड़ बात भ गेल यऽ देखियौ इ
दोसरो बियाह कऽ लियऽ, हम मोने मोन सोचलौं भाय एक एकटा से त केहन बढ़ियां मुक्ति पेलौं एँ फेर स हम फँसी अयमे।
ह नै- नै इ बात त सही यऽ। लेकिन तैयो हँ।
नै- नै आब, आब एहन काज हम नै करब। बुझलियए की आब एहेन काज हम नै करब। हुं। हम त चइल रहल जेना तेना की बुझलियए हँ।
की आइब रहल छैय किछ करबै भोजन त कर
भोज भात हेतै जरूर हेतै। शैइन रइब क जे छैय न रइब दिन करै छी रइब दिन, रइब दिन सभगोटा छुट्टी पर रहतै रइब दिन हेतै हँ।
की सब आयोजन रहतै।
रइब दिनका कहैके सिम्पलमे जे छैय ने
हुं।
सेह रखबाक चाही।
अच्छा सेह रखबय।
हँ। मतलब अपना सब दिसका त मछलीके बहुत माछ भात जे छैय
हँ पग- पग पोखैर माछ मखान। उं।
छैय न, हँ-हँ।
सुनने हेबै कहावत छैय मिथिलामे प्रसिद्ध कहावत छैय।
हँ।
पान, माछ आ मखान तीनटा चीजके छैय प्रधानता। अहाँ जतऽ रहै छी, अहाँ कतऽ रहै छी।
एँ। हम त एखन रहै छी दिल्ली हम त एखन दिल्लीमे रहै छी हँ।
इ माछ के केहन व्यवस्था भेटै छैय।
हँ दिल्लीमे बहुत-बहुत तरहके किएकि अपनो मिथिलाञ्चलके लोक एतऽ बहुत रहै छथै न। ए दुआरे बहुत सारा
तऽ कोन-कोन-कोन माछ भेट जाए यै ओना देखल जाए तै
हेडफोन जेना कि भेल रोह माछ भेल, भाकुर भेल। अपना सब दिश कहल जाए छै तहन कहै छै जे कमल काट भेल।
हां।
सिहीं मांगुर सब भेल, मांगुर सब इहो सब।
हमरा लेकिन एक टा आदमी कहलक जे अपना सबके दिल्ली मे जे मांगुर माछ भेटय यै से ओ बहुत बेकार होय छै। जे ओ ढंगर नै
नै-नै ओ बला मांगुर नै, ओ बला मांगुर नै ओ छोटकी सिंघी जे सिंघी जे कहल जाए छै सिंघी ओहो भेटय यै, हां ओ मांगूर। हां-हां मंगुर तै खराब यै ई देशी नै छियै नै। ई मंगुर अथी ऐतोका छीयै फोम परका छीये। ई तऽ आब हां
मतलब माछक एवेलेबिलिटी रहय यै हर तरह के माछ
हां-हां हर तरह के एलिया रहै हां।
हां मौस के की भेल रहय यै व्यवस्था?
मौस कै रहय यै लेकिन गारंटी के जे कहबै से बला नै भेटत गोटैक गोटै से यै हां हम सब जैता रहय छी ततै नै भेटत ओहेन तरहक। ई चीज लै यै हां दिल्ली मे कनि
मुश्किल ओना अपन मिथिला के जे लोक यै से तै खाली माछे आ मांस खाय यै बाद बाकी चिकेन आ मुर्गा अण्डाके चक्कर मे तै नहियै पड़ै जाए यै। हां हालाकी उहो सब आय के डेट मे तऽ जहरे छै नै आब।
हूं।
बड़ा दिक्कत छै सबटा केमिकल दऽ दऽ क बाइस से तैस दिन के अन्दर तेहेन के फुला दै छै जे मतलब जे दस ग्राम, बीस ग्राम, पच्चीस ग्राम के जे रहय छै मुर्गा के बच्चा से भऽ जाए छै दू-दू किलो के अढ़ाय-अढ़ाय किलो के ऐहेन ऐखन गर्मी के की स्थिति ऐछ।
गर्मी तऽ एतय बहुत पड़ैया एखन
जे भी बढ़िया
गर्मी जे छै हां-हां गर्मी खूब पड़ रहल यै। कियाकि एता मानसुन ऐख खन नै ऐल हन हुं मानसून एखन ऐल हन हँ ताहि दुआरे एखन गर्मी इमहर पड़ि रहल यऽ बहुत
बहुत पैर रहल अइछ, तहन तऽ आर एखन दिल्ली सब मे जे छै, से जहन कनी- मनी बारिश भ जाइ छै तकर बाद तऽ आओर डि डटर्ब भऽ जाइ छै ने, लोक बीमार बड़ पड़े छै मेन दिक्कत से छै।
बीमारो आ पानी के निकासी नहि छै ने। एगो ओहो प्रॉब्लम छै कनि। से छै दिक्कत।
तहन तऽ एहन स्थिति में अहाँ सब केना मैनेज करै छी।
मैनेज कि मैनेज तऽ कर पड़त ने। मैनेज तऽ अय सब में करैये पड़त। ह
आंयौ अपना सब दिस तऽ। आब जेना बारिश- तारिश खूब भऽ रहल छै गाम सबमें तऽ। एगो धार जे छै कोन- कोन धार छै। जेना एकटा कोशी अपना सबके बड्ड प्रसिद्ध, जेकरा ह ओकरा बिहार बिहार के शोक सेहो कहल जाइ छै कियाक तऽ कोशी मे जलस्तर अगर बढ़ल तहन तऽ बुझू जे, सत्यानाश क दैत्य छै खेत प थार घर आङगन बड़ लोक के नुकसान होय छै। तऽ ओकरा बिहार के शोक के रूप मे देखल जाइ छै।
अ कोशी भेल कमला यऽ कमला नदी यऽ। भूतही बलान कहल जाइ छै से यऽ हँ। ई सब यऽ चाइर- पाँच टा नदि जे यऽ।
हँ तऽ अहिमें सबगोटे के जे पाइन छैह मतलब कोसीएमे रह छै ने।
हँ कोशी तऽ बहुत खतम क
लेकिन। कोशी जे छै देखियौ, कमला जे छै सेहो नेपालसँ अबै छै ने।
हॅं।
आर कोशी जे छै, सेहो नेपाल से अबै छै, तऽ दुनू के मिलन कतऽ होइ छै।
दुुन्नू के मिलन कुशेश्वर स्थान से कनि आगू जाके। दरभङ्ंगा जिला में हँ।
अच्छा- अच्छा ओतऽ मतलब कमला आ कोशी दुनू मिल जाइ छथि। लेकिन एकटा अपना सबके कहावत सुनने छियै, एकटा पिपरा घाट सुनने हेबै अहाँ सब
हूं-हूं।
पिपराघाट एकटा जगह छै, ओ जगह ओकरा त्रिवेणी कहल जाइ छै। तीन नदी के ओतऽ मिलन छै।
अच्छा!
जहिना गंगा में गङंगा, जमुना, सरस्वती के प्रयागराज में संगगम छैन ने।
हू- हू।
तहिना पिपरा घाट में, कमला, कोशी, आ बलान के संगम छै।
हूं।
तैं ओकर त्रिवेणी कहल गेल छै एतऽ।
ह
ह तऽ एखन जल स्तरके की छै स्थिति?
एखन तऽ ओ ओना मानसून ओतौ आयल हन लेकिन से जे कहल जाय से नहि यऽ। लेकिन ठीक यऽ एखन नॉर्मल यऽ हँ हँ ह्म ह्म
ह मेन वेह छै जे केनाहो कऽ लोक के फसल छै ओ धान तान के आ रोपनी के समय छै। एखन बारिशो के जरूरत छै आ बेसी बारिश के सेहो जरूरत नहि छै।
हँ हँ आऽ अपना सब जे सँ ई कनि ई चीजके प्रॉब्लम यऽ
हँ।
ताहि मऽ खास कऽ हमरा सब दिश त आओर यए जे बाढ़िके जे छै ने ई। बहुत ज्यादा आबै छै यदि कनियो ज्यादा पानि बारिश भऽ गेल तऽ तुरन्त बाढ़ि आबि जायत।
हमरा याद है बड्ड छोट रही है दू हजार चारि इसबी मे तीसरा चौथा क्लास मे पढ़ै छलियैया। ओहि टाइम मे ई जे एकटा कमला पर जे बानध छेन। पछवरिया बान्ध छै जे भऽ रल ओम्हरसँ अबै छै। कि कहबै अऽ पिपरा घाट दिश सँ अबई छै।
हू।
भटगामा सुनबत सँ लबै छै बुझलियै ओहिमे भेलै कि तऽ पचवरिया बानध टुटि गेलै एकटा गाम छै नरुआर। बाप रे नरुआर लगमे हमर टुटि गेलै तकर बाद ओहिठाम आसपास के गाम सब छै राम खेतारी ओ टूटलाक के बाद तब ततेक पानि बहलै ततेक पानि बहलै जे ओहिस बहुत गाम गमैट दहा गेलै त गाम गमाय बहा गेलै तऽ ततेक लोग मरि गेलै लोकसभक घर आङगन बड नुकसान भेलै त हालाँकि सरकार सहायता पर अ मऽ उपलब्ध करेलकै। लेकिन जाहि लेवल पर हेबाक चाही जाइ ल लोक सब कतेको सालसँ एक एकटा पाय जोड़ि जोड़ि कऽ घर बनेने छलैया ओ सभटा बर्बाद भऽ गेलै सरकार ओतेक पाइ नहि ने दै छै यौ।
हँ से तऽ छै कनी ओ सब तऽ प्रॉब्लम भए जाइ छै।
राहत कोष में बहुत कम पाय भेटै छै। बुझलिए तऽ राहत कोषमे जहन कम पाय छै तऽ लोकके चलू जेना तेना नहि किछ तऽ जैह किछ से बला गप से छै।
हँ जे क्षति भऽ जाइ छै ओ तऽ फेर पूरा केनाइ किएकि एक एक पाय जोड़ि कऽ घर लोग बनबै यऽ ओहो चलि गेल पानि मे तऽ फेर ओ सरकारे की करतै।
सरकारे की सभ करतै बिलकुल सही बात छै तहन तऽ एहन परिस्थिति मे तहन तऽ सब मनबैते रहैया कमला कोशी के हं गोहरबैत रहै छनि गंगा कमला मैया के हे कमला मैया ध्यान रखबै से सब रहैत छै त हं बाद बांकि हमरा अहाँ दिस जे माहोल छै रहै जे गामक वातावरण जेछै से हर चीजसँ उ कृष्ट मानल जाइ छै, दिल्ली गुुरगांव मे एक्याई लेवल देखै छियै, एयर क्वालिटी इंडेक्स ततेक बेकार भेल छैय। जे वएह गाम जाउ गाम में देखियौ तऽ जेना लगै रहै कतय आबि गेलहुं। स्वर्ग में आबि गेलहुं।
स्वच्छ हवा रहै छै नै ओता सब से छैय से मेन
हां, हम हमरा जनैत हमरा जनैत पृथ्वी पर जे जीवैत में अगर किओ स्वर्ग सब देखतै